व
हाँ, दीदी राम- राम।
कि भेलै, कि भए रहल छै, सब नीक छै?
हाँ, हमर तऽ नीक छै, अहाँके कहूँ, सभ घर परिवार सभ नीक छथिन नै?
हाँ, सब ठीक छैथ, और तोहर बाल -बुतरु सब, सब ठीक?
हाँ, हमरो बाल -बुतरु सब स्कुल जाय छथिन।
हाँ।
आर सब कहूँ?
हुं, और कोई विशेष खबर।
वही बात कर रहल छथिन अहाँ से, कि अमरनाथ यात्रा मे कि की होइ छैय?
हाँ-हाँ अच्छा
जैसे जाँच उच होइ छै नै अमन यात्रामे अमरनाथ यात्रामे।
हूं-हूं
आ दूटा रास्ता होइ छै, एकठो पहलगाम वाला रास्ता होइ छै, एकठो बाल काटबाल वाला रास्ता होइ छै ई सब बात पहिले अहाँ से बात कले छथिन नै हम।
हूं-हूं अमरनाथ बाबा दर्शन अच्छा आगे माइ गे माइ ई तऽ हा मिथिलाके खान पान हुं।
हाँ मिथिलाके खान पान मे कि की होइ छै लगर उगर होइ छै की?
हाँ हाँ अहाँके कतेक दिन बाहर रहल बाहर रहब भोजन पानक हमसभ तो मिथिलाके लोक छियै। बिना भात दडाली आ कद्दू कड़ू तेलक के तरकारी। हमसब नई भारत छियै और ओहे बाहर पर की भेटत खााय लेल।
हाँ सही बात छै। तोरा तो बस दीदी खाायके चिन्ता रहौ छौ मुदा तोहर इ चिन् ता बेबुनियाद छौ अमरनाथ यात्रामे ने भोजन के केना पैघ व्यवस ता होइ छै जे देखि के आँखि चौधयै त जाइ छै पूरे रास्तामे देशक कोना कोनासँ ऐलेल भक्त सब मु मुक्त लगर करबैत छथिन। ओते गर्मा गरम पूड़ी तरकारी हलवा खीर डोसा इट इटली सभ मिलै छै अहाँ मिथिलाके पसन्दक डाली भात सेहो कतहुँ कतौ भेटाइ जाइ छै।
ओ जे मुफ्त मे एतबा पहाड़ पर समान केना लेल जाइ छथि ओसभ?
ओ सभ बाबाके अनन्त भक्त छथिन घोड़ा आ खज्जर पर लादी के आकतो गोटै अपन पीठ पर बोरा उठ उठा के ओते सम्मान पहुँचाबै छथिन लंगर मे काज बकलाल लोक श्रद्धालु सभके भगवान मानिके सेवा करैतै छथिन काजू किशमिश बदाम आ गरमा गोरम दूध केसरवाला केतै ओतै पेंजा कऽ बन्हल जाइ छै ताकि लोकके ठण्डा नहि लगै आ ताकत बनल रहे।
हं कोनो चिन्ता नहि मुदा अह सब संगति। की-की ल रहल छियै? कुछो-कुछो लय छीयै की खाय पियै के?
हां-हां दीदी हम सब अप्पन संग कुछ सुखा मखाना भूंजी के चूड़ा-गुड़ आ ले लेेले छथिन आ रास्ता मे जखन‌ कखनो थकावट लागतै तऽ ई मिथिलाक माखन आ गुड़ तुरंन्त ऊर्जा देैत ते छलक संगहि कुछ जरूरी दवाई जका पैरासिटामोल, पेट खराब के दवाई आ भिक्स बाम सेहो रखै छियै। हां दबाइयो रख लेले छियै कब सतुवो गुड़ रख लेलै छीयै आंह रखब दीदी अहाँ से ठीके याद दिला देलहूँ
हूँ-हूँ आर
ह
अहाँके जा रहल छी मुदा गामक मन्दिर मे भोलेनाथ छथि ओकरा नहि बिसरी जहियै। ह
कना बिसरे गे दीदी गामक बाबा कऽ कृपा छथिन। जखने तै पहाड़क बाबा के दर्शन धारी जा रहल छी। हम तै सोचहूँ अछि जे ओता जा के बाबा बर्फानी से तै अपन पूरा मतलक कल्याणक लेल आशीर्वाद माँगब अपन गामके समय पर बर्खा हुऐब, धनक फसल नीक हुऐब।
ह
आ ककरो घरमे कोनो दुःख बीमारी नै रहय ई सब प्रार्थना करब।
ई तै बहुत नीक बात कहलु रे, बहुत नीक बात, बहुत-बहुत तोहर विचार कतके नीक छौ। साचे कहय छियै, अहाँके ई यात्रा सफल होएते।
तोहर हां दीदी देशक वीर जवान भारतीय सेना आर सी आर पी एफ के जवान रास्ता-रास्ता पर तैनात रहय छथिन। ओ सब श्रद्धालु सबके अपन हाथ से पकड़ी के पहाड़ चढ़ाबै छथिन जखन लोक थाकी जाए छथिन तै सेनाके जवान ओकर सहारा दे छथिन। सच कहू तो ओतय असली भगवान के रूपमे सोना के जवान सेना के जवान सब